हमूँ बढ़िआँ छी कीसभ भऽ रहल छै
ह हम तभी बौआ के खिलाबे छी हमर तभी एगो पल हमर तऽ अभी एगो कल बर्बादे भऽ गेलै
कोन कोन
की भेलै मतलब हम अपन ननद के केलियै ने हमहु इधर से केलि ओहो उधर से केलखिन तऽ बस दुन्नू एगो एगो बरबादे भऽ गेल
नै ऐतै आहा के ननैद के कॉल वला सिस चन चालू भऽ गेलनि आ हुनका टा कॉल भेलै ह
कहाँ एकेगो भेलै ने हमरे साथे तऽ बात केलखिन
करियौल अहाँ नहि करियौन हुनका उएह अहाँके करतथि आब
अच्छा
अहाँ हुनका नहि करियनि उएह अहाँकेँ करतथि कॉल किय तऽ हुनकर कॉल बचल छनि ने हुनकर कॉल बचल छै
हूँ
हँ तऽ हुनके करय दियौन अहाँके उएह अहाँके करतथि अहाँ नहि करबै हुनका
अच्छा तऽ अभी दुनू आदमी एक दूसरे के कऽ लियै पता नहि मतलब कहलियै नहि जे हम करब कि ओ करथिन बसग केली एदनू के बरवाद होगेले
नहि तऽ अहाँ हमरा अहाँ हमरा पूछ ले तौ ने ओ बिना पूछने एहि परर नहिेर कॉल करैसँ पहिनेे लोक पुछि लै छियै जे ऑनलाइन छियै आ की किछो
हँ तऽ कहलिये की आउ बात करै छी कहलखिन ठीक छै तऽ ओहो ल लग लखिन घर हमहुँ लगा दैलियै
अहिरो बा हँ से तऽ भऽ जाय अच्छा बुझि गेलियै न
अच्छा तऽ बादमे ई दऽ देतै नऽ बात करे लऽ
क नहि ई कल तऽ फ्लोप चैल गेल हँ ई बरबाद भेल तेय न कहै छियै जे एखन कॉल काल्हि खना जे
चारि गो आ पाँच गो भऽ गेलै हमर ई जीरो जीरो बला
हूँ कॉल तऽ बरबाद भ गेल
तऽ गइ ई जीरो चार गो पाँच बॉल
अच्छा हँ ओ नहि बस इएह देत लाइट चलि गेल की अहाँ दिश अहाँ दिस लाइट चलि गेल त तई तऽ आवाज कैट कैट क ई कोन सिस्टम कऽ देलक अहाँ सब दिस जे बीना लाइट के
नय उ हम
नेटवर्के खराप यऽ अहाँके रुकि रुकि कऽ आबेय यऽ आवाज नेटवर्के अहाँके खराब अइ रुकि रुकि कऽ आबैय आवाज
हँ
मतलब लाइन से जोड़ि देने अछि अहाँ सबके नेटवर्क बढ़िआँ अछि
ऊ बढ़िआ छै कि
तऽ नीके अछि ने लाइन कहबै लाइन वला तऽ मारि करब जे भाय हमरा लाइन दे नहि हमरो सब
तऽ रिजैक्ट नहि ने करतै
नहि नहि रिजेक्ट तऽ जादा उम्मीद नहि रिजेक्ट करत लेकिन भऽ सक नेटवर्क जे खराब रहै छै छै ने तऽ ओकरा आवाज नहि सुनाइ दै छै तऽ सट् सनिदेत बक्ताक के आवाजे नहि आबि रहल एते नीक नीक कल देखलियै कते नीक नीक कॉल रिजेक्ट कऽ देलकै
हुँ आब की कहि सकैत छी तऽ रिजेक्ट वाला तऽ बर्बादे भऽ जाइ छै न
बर्बाद तऽ भऽ जाइत छै लेकिन अहाँके एक सौ अस्सी मिनट नहि पूरा भेल रहत आहाँ गिन लेबै उहिमे एक सौ अस्सी मिनट नय पुरा होइल हैत तऽ ओहो मऽ स्क्रीन रे रेकाउड कऽ कऽ अहाँ भेजब हम भाइजीके भेजब
अच्छा तऽ हमर जे भऽ गेलै जीरो वला सब तऽ सब फेर मतलब एहि म रिजेक्ट भऽ जाइ छै लेकिन मिनट तऽ नहि न रहत पूरल
नहि एहिमे ओहो होइ छै न अहाँके मतलब मानि लिअ हुँ हुँ मानि लिअ जे कॉल रिजेक्ट अहाँके केलक तहन ओकर पैसा बादमे जोड़ा जाइ छै
अच्छा
अहाँके कपार पर डिपेंड लेकिन ई वाल जे छै बजय वलाा जे एकटा टैक्स होइ छै ओहिमे पुरा केऽ पूरा पैसा दै छै आ एहिपर तऽ अहाँके कपार पर डिपेंड अहाँ कते कमेबै
हँ
जादाँ जादा अठारह सौ आ फेर अहाँके अहाँ जतेक अपन जते अथीसँ कॉल करबै जे नहि अहाँके केयने रहत ओहि हिसाबसँ अहाँके पैसा देल। ह
आ जे कॉल फ्लॉप चलि गेलै, तकर बाद।
से चाही हँ, ओ तऽ बरबादे होतै। तैँ ने लोक बुझि लैत छै, पहिले बुझि सुझि लैत छै, तकर बाद करै छै। अहाँके ओ शादीशुदा जे छै, से ननैद। के डाउनलोड कऽ देत हँ?
आँ
तऽ हुनका कहिया अहाँ फॉर्म भरबेने रहियै, अपन ननैदके?
अहाँके फोन भेजने ने रही, नम्बर आ नाम।
हँ तऽ उएह टाइममे सौरभके उएह टाइममे भरने रहियै ने।
सपाट
अखन हम व्हाट्सऐपपर नहि जा सकैत छी। जी, अहाँ कहलहुँ ने जे सरबूके उएह टाइम।
आँ हँ, एक दू दिनके बाद केने रहियै ओकर। सौरभके।
तऽ सौरभके नहि चालू भेलनि ई कॉलवला सिस्टम?
ह नहि
हिनका चालू भऽ गेलनि। अच्छा, आइ सँ काल तक पक्का। तकमे भऽ सकै छै, किएक तऽ देखै नहि छलियै अपनासभके कतेक दिक्कत करै छलै। आब अहाँ ई ध्यानमे राखब जे जे
चल, आब जे मोबाइलसँ बात करै छथिन, ओ मोबाइल लऽ कऽ तऽ। ओ मोबाइल लऽ तऽ हुनकर दूल्हा चलि जेथिन, एक-दू दिनमे फेर दोसरो। मोबाइलमे जे चालू करथिन तऽ ओ शुरूसँ चालू होतै।
नहि नहि, ओ ओतबे रहतै, ओ अपन दोसर मोबाइलसँ जुम करै। रहतनि तऽ ओ अपन। ओएह नम्बर सँ, जे नम्बर सँ ओ खोलने छथिन, ताहि नम्बर सँ ओ अपन। लॉगिन कऽ लेतै ओटी। ओटीपी मँगतनि, जाहिसँ पहिले ओहि नम्बरसँ अपन लॉगिन कऽ लेतथि। दोसरे मोबाइलमे करथिन तऽ। आ अहाँ एकटा चीज ध्यानमे राखब जे अहाँके लोक कॉल करै, अहाँ जादासँ जादा ध्यानमे रखबै जे जे नवका खुजलै हँ ने।
पूरे बाक छै ने।
नहि, जे नवका खुजलै हँ ने।
हँ
से अहाँके कॉल करत जेकरा अहाँ जुड़लियै हँ, नवका खोललियै हँ। ओ अहाँके कॉल करत। अहाँके बस उठेनाइ काज अइ, अहाँ उठेलियै हँ, बहुत कम ने कॉल।
हँ हँ
तऽ अहाँके उठेनाइ बस काज अछि, अहाँ उठेबै। छब्बीसटा तऽ पूरे करतै, ई छब्बीस स्ताइस। आ अहाँके उठेनाइ काज छै, उठेबै, उठेबो करबै अहाँ। कॉल तऽ ओना। जोड़लियै ने, जेना अहाँ अपन ननैदके नाम कहल। जोड़लियै ने अहाँ, ओ अहाँके कॉल करतै, अहाँ उठेबै।
से छै नवका नवका जे जुड़लै, ओकरा अहीं पुरेबै ने, अहाँ जोड़लियै। ईहा तऽ, हू से हुनका मतलब दुनूमे।
अ जे आ सौरभ के तऽ हम गूगल फॉर्म नहि देने रहियै ओ तऽ एप इंस्टॉल केलकै ओकरा में सब चीज आबि गेलै अपने आप
हँ तऽ आबि गेल हेतै भऽ सके आबि गेल हेतै लेकिन ओ हम पहिले नइ ह आहा जे देलिये ना हमरा नम्बर देने रहियै ने मम्मी वाला ओ हम भेज देने रहियैन
अच्छा एगो और नम्बर हम द देब अहाँके ओकरो एड
ठीक ठीक छै अहाँ हमरा भेज दे
ओ अपन इंस्टॉल कऽ के रखने छथिन हँ भेज देब हम
ठीक छै कॉल सिस्टम जे हँ
नहि छथिन
गूगल फोर्म भरि देने छथिन
हँ ओहो इंस्टॉल केलखिन सभटा आबि गेलै ओकर अपने
अच्छा ठीक छै ठीक छै
ोर कर ल तू केलखिन सभकछु आबि गेलै तऽ अपन भरि भरि के अपन सबमेट क देलखिन
नहि मतलब अहाँके कॉल वला सिस्टम हुनका नहि आयल छनि
अभी कहाँ आयल छै तऽ अभी पहिले हेते दू तीन दिन दिन चारि दिन तक
उएह जबतक नाम नम्बर नहि भेजबै तबतक केना आयत
तऽ हम तऽ सौरभ वालला देने छी तऽ सौरभ वला कहाँ भेलै
हँ तऽ ओ एहि दुआरे ने एखन किछु अथी छै ग्लीच आयल छै ऐप ए मे बहुत अथी प्रॉब्लम छै ने नबका नबका ऐप छै ने ताहि वजहसँ ओहिपर काज चलि रहलै हे
अहाँ अपन ननदिकके कहबनि जे कॉल करै लए कमसँ कम हुनका कहबनि जे चारिटा कॉल हमरा करू बीस मिनट अपन अहाँ चारिटा कॉल करा लेब हुनकासँ कमसँ कम
हँ अच्छा अहाँसँ बात करऽ लेबै ने तऽ हुनका फोन करबै कहबै जे अहाँ हमरा फोन करू
आ ध्यान राखब बात करै कालमे हँ ह के प्रयोग नहि जादा हेबाक चाही मतलब जे बजै छियै तऽ अहाँ बजिते रहबै चुपने हेबाक छय बि चुप जे हेबै ने तऽ ओ गैपिंग भऽ जाइ छै आ गैपिंग जे होइ छै तखन
तहि दुआरे काटि दै अथी रिजेक्ट कऽ दै छै देखलियै ने
कऽ दै छै हहूँके प्रयोग नहि हेबाक चाही जा अाँ बे रहिब कोसँ को जे अपन मोन होैत तऽ ओहिपर बजिते रहि जाइके छै ओ हं हूं वला नहि प्रयोग करबाक छै
ह रिजेक्ट कऽ दै छै ने नहि मतलब खाली हँ हूं करैत रहू तऽ
ताहिमे नहि ने होइत छै हँ अरे मिथिला हाट जायके प्रोग्राम अछि कि नहि कहियो गेल छी मिथिला हाट हमहूँ नहि गेलहुँ एक दिनमे हमरा मोन अछि जे जाय अपना
आब हेतै हमरा जायल मि थिला हाट घरेमे मिथिला हाट
हँ से तऽ छैहे बहुत अइ अंग्रेज सब के लेल मिथिला हाट बनल छै ने अपना सबके लेल थोड़े ने अपना सब अपने मिथिला हा मे रह छी अंग्रेज सब नया नया जे अबै छै अंग्रेज जे भारतीय नहि होइ छै ओकरा लेल बनल रहै छै मिथिला हा कतेक घर पेमेंट नहि ने आयल ने ओ बला अखन तक अथिये मे अछि स‌एह देखियौ एहि बेेर नहि एलै है पेमेंट भऽ गेलै क‌ए दिन भऽ गेलै चारि पाँच दिन भऽ गेलै अच्छा अ ब बड्ड दिक्कत चलि रहल छै आपमे
ह्म कम आदमी छलै ने तऽ ध्यान देने छलै बेसी आदमी भऽ गेलै ने तऽ कनी दिक्कत भऽ गेल छै ने
हँ ताहि दिक्कत भ जाइ छै जते अपन कहै छी जे जते जोड़ि सकी लेकिन जोड़ै छी तऽ फेर प्रेस सरो पड़ि जाइ छै ने आदमीप
हँ हँ नहि तऽ त धीरो कत अथि कर छै ने
ह एते आदमी जे रहे छै तऽ फेर काजो करे वाला एते आदमी चाही ने
हँ तऽ फेर सबपे ने ध्यान द छै
सएह ने हँ मतलब तीन चारि टा जे टास्क छै ओमे त सभ देख छै जेना बुझियौ ट्रा्सक्रिप्शन वला जे टास्क छै ओ ओहिपर हे अथी कऽ देल गेलैए य एखन दू दिन बन्द कऽ देल गेलै हेँ
अहाँ सबके अहाँ सबके
हँ फोन वला जे छै टास से फोन वला ह अथी दिक्कत भऽ गेल रहे ने काल्हि तक
हँ बाप रे बाह
ह तहि दुआरे अपन फोन वला पर काज भऽ गेलै आ ओहो कहाँ देखैए ओ डैशबोर्डवला एखन
देखा छै
भोरमे देखायल रहै भोरमे देखने रहियै आब अखन पता नहि देखेल
हम तऽ भोरमे देखलियै तऽ नहि हमरा देखेलक
नहि भोरमे हमरा देखायल रहय भोर मे हमरा देखायल रहे आ अखन जे ई वाला जे छै ने अखन देखलहु हे तऽ अखनो कनि देरमे देखाायल रहय लेकिन सभ अथीमे नहि सभ मोबाइलमे नहि देखाइ छै